हँ बोलू ठीक छै अपन कहियौ
हँ हँ ठीके छै सब भगवतीके कृपा छै
हू
तब कहियौ मिथिलाञ्चलके जे हइ हँ भोजन पानी तऽ आइ ओना अथियए छै एकादशीमे तऽ
अच्छा
आइ तऽ सिर्फ फलाहारे हेतै अथीके बाद दुपहरियाके बाद
अच्छा ह
एम्हर तऽ बारिश भऽ रहल छै
इधर मेघ लागल छै बारिश नहि भेलैए एखन तक
आ
ह
भऽ गेलै अहाँके भोजन भात
हँ भऽ गेलै शनिवार छलै खिचड़ी आलूके चोखा पापड़ अचार
आँ घी दही घी के मतलब कथि कहै छै खिचड़ी के चार यार दही पापड़ घी अचार
हँ
ठीक छै ठीक छै तहन कहियौ ई कार्य ऐप परर जे छै से बजबाक छै एहिमे मिथिलाञ्चलक जे पाबनि तिहार सब छै एहि के बारे मे कनि विस्तार से जानकारी दिअ हमरा
ह ठीक छै दऽ रहल छी
ह किछु मतलब अथियोसँ बता सकैत छी ओहन कोनो दिक्कत नहि छै
हँ हँ बताब रहल छी रुकू न हूँ
बौआ सभकेँ खिया पिया देलियै
आँय
बौआ सबके खिया देलियै
हँ खिया देली बौआ सभ के बौआ सुतल छै
ओ
एखन तऽ सावन छै सावनमे मधुश्रावणी शुरू हेतै
अच्छा हँ हँ हँ
सावनमे तऽ मधु मधुश्रावणी जे ओ सभ महिलासभ जे करैत छै सोहागिन महिलासभ
अच्छा मधुश्रावणी के करे छै जे नया नया विवाह भेल रहे छै
नया नया विवाज एकर भेल रहैत छै हँ तऽ नया नया विवाह भेल रहै छै से तऽ स्टार्ट करिते करिते ओ तऽ करिते रहि जाइ छै ने जखन तक सब बेर करै छै
अच्छा
हुनकासभ लेल नविवाहितसभ लेल
हँ तऽ करिय एहिमे की सभ होइ छै केना ई जे हइ से मनायल जाइत छै
एकर खास की छै उएह सभ गोटे मिलि जुलि कऽ गीत लोकगीतसभ गाबि उबि कऽ जाइ छै फुल लोढ़ा फुललोढ़ै छै हुनकर सासुर सब सासुरसभ सामानसभ आबै छै श्रृंगारके सासुरसँ भेजै छै
अच्छा
नैहरमे मनायल जाइत छै मधुश्रावणी
अच्छा ई नैहर मे मनायल जाइ छै
ह सासुर से सब सामान सब आयल श्रृंगारके सभ आयल हुनकर आशीर्वादसँ सभ मधुश्रावणी करै छै सभगोटे मिलि उलजुलि कऽ जा कऽ मन्दिर पर गेल न बाबू जहाँ जहाँ स्थान रहल मन्दिर ब्रह्मस्थान ई सभ
हू हू
जा जा क ओहि जगह पर फूल सब लोढ़े छै गीत उत गबे छै
ओहि मधुश्रावणी मे एक बेर होइ छै पनसटी दुल्हनके ठेहुना पर पान धऽ कऽ ओ कयल जाय छै आगि से
अच्छा
हूँ
तऽ ओहिसँ तऽ पाइको जाइत हेतै
आंए
पैंसठीसँ तऽ ओ जे कहैत छै आगिसँ करैत छै तऽ ओहिसँ तऽ पाकको जेतै ठेहुना
आब करै छै आ ओ पकतै कोना कऽ दगैत तऽ हे तऽ दगतै तऽ पकबे करतै ने
ओ
गरम कऽ कऽ जे ओ देथिन तऽ ई पाबनि होइ छै ब्राह्मणमे आओर ठाकुर में ज्यादा अथी ह लोहार हँ लोहारमे जादा होइ छै सोनारमे सोनारमे
ओ ओना मना तऽ कओ सकैत छै कि नहि
ठाकुर मे
नहि नहि हम कहलहुँ जे ई जेना ओ ओ जे आगि दगे छै से के दगै छै आगि कोनो दोसरे महिला
हँ दोसरे महिला सोहागिन महिला जे रहैत छै से दगै छै जैसे पांच गोटे से सिन्दूरदान मे सिन्दूर पड़े छै तहिना पाँच गोटे से तेसर सब ओ विध होइ छै
ओ तऽ फूल लोढ़े जे छै सभ आदमी तऽ ओहिमे कथी करैत छै फूल लोढ़य बेरमे
फूले फूल लोढ़ै छै गीत उत गबैत छै ओकर बाद तऽ उएह विध होइ छै ओ ओहि टाइममे तऽ उएह होइ छै डलिया हेरी फेरी कयलक घुमेलक डलिया हुनकर डलिया हुनका पास गेल हुनकर डलिया हुनका पास आयल
अच्छा तऽ ओहिमे कोनो मने देवतो के पूजा होइ छै कि कछु नहि
एहिमे देवताके तऽ पूजा नहि होइ छै एहिमे तऽ एक सोहागिन जे मधुश्रावणी कहै छै अओ पति के लिए उ जे होइ छै पाबनि से कऽ रहल छथिन
अच्छा
ह फेर होइ छै गोसाईके पूजा ह होइ छै तब गोसाइए लऽ बैठ कऽ ओ पाँसठ्ठी होइ छै ने
अच्छा अच्छा ओ
ज्यादातर तऽ दुलहन दुल्हा के तऽ दुल्हन के साथ रहबक चाही बड़ के वधू के साथ रहबक चाहि पर नहि रहल त कोनो बात नहि पर विध तऽ होबे करै छै मुदा ओहिटाइम रहल तऽ आओर अच्छा रहै छै बहुत अच्छा रहैत छै एक तऽ हुनको विध होइ छै ने हम कोन छी विधसभ तैं लऽ कऽ हूँ
से बात छै ने
हँ
ठीक छै आगाँ कहियौ मधुश्रावणी पर तऽ जानकारी अहाँ देलहुँ
आब
छै मने कते दिन होइ छै पन्द्रह दिन
आँ
ई पाबैन कते दिन तक चलै छै
ई पाबनि एक पन्द्रहिया तक चलैत छै
हँ हँ हँ उएह तऽ कहलमे जे पंन्द्रह दिन ई चलैत छै मधुश्रावणी
हँ मधुश्रावणी पन्द्रह दिन तक चलैय छै ओकर बाद
ओकर बाद छै सावनके बाद होइ छै भादो भादोमे चौठी चाँदके पूजा होइ छै
हँ हँ
हू भादो में चौठी चाँद के पूजा भेल जाहिमे गणेश चतुर्दशी सेहो ओहि ओहिमे यानि चौठी चाँद गणेश चतुर्दशी
हँ हँ
गणेश जी के पूजा एनी भेल एनी चंन्द्र भगवान के पूजा भेल महिला सब कयलक अपना घरमे
अच्छा
हूं
ओ
से सभ सेहै पाबनि सभ होइ छै जीतिया छै जीतियामे आब अपना बच्चा के लिए जितवाहन भगवानसँ प्रार्थना करैत अपना बच्चा के लिए लम्बी आयु मांगैत भाग स्वभागवती रहैत कण सौ भागवती रहय लेल अपना पूजा करैत छी जितवान भगवानके
अच्छा चौड़चनके बारेमे नहि किछु बतेलहुँ पूरा
चौड़चनके बारेमे इएह छै चौठी चाँद के जे दिन भरि जे महिला रहै छै से तऽ ओ तऽ उपवासे रहै छथिन
अच्छा
हँ ओ तऽ उपवास रहै छथिन फेरो बनेथिन सभके भगवानके चढ़बय लेल सभकिछ बनबै छथिन पूरी खीर एहिमे ई ई पूजा पाठ छै यानि ई तऽ पाबनी छै जे आ के जते श्रद्धा तते अहाँ क सकैत छी जते फल फूल हुए या बनाकऽ हुए चढ़ावै के नाम चढ़ाहाँ से छी खजूर य खजुरिया या पुरुकिया जेसभ होइ छै
ह हँ
सब जते फल फूल होइ छै ओते अहाँ चढ़ा सकै छी जते अ होइत अछि जतेक फेर शामके साँझ पड़ैत छै तऽ ओहि दिन ई हो छै कि ऊपर यानि चंद्रमा के के देखय के नहि रहै छै जब तक पूजा नहि होइ छै जब तक हुनकर अर्घ्य नहि पड़ जाइ छै
हँ ता धरि जे छै से चना के नहि देखल च चंन्दा मामा के नहि देखे क रहै छै
हँ नहि देखके रहै छै
ओ
शाममे सब बैन गेल फेर ओय निपायल अंगना मे आगन के कतेके आंगन रहल खुल्ला तऽ आंगन मे कयेलक कतेके नहि रहल तऽ छत परर केलक
आँ
हुँ ओते दूर फेर पानिसँ नीप पोछ कऽ धो कऽ मीट आङगन मे केलक तऽ चिकनी मि मिट्टी से ओ चिकनी मिट्टी जे सभसँ शुद्ध मानल जाइत छै ओ नाग पञ्चमीवला जे रहैत छै ने ओ आरो शुद्ध मानल जाय छै उ मिट्टी से
ओ
हँ निप उप कर फेर अरिपन पारै छै हँ अरिपन फेर अपन बना कऽ फेर केला के पात पर ओहि दिन केलो के पात या एकटा आओर होइत छै पुरैनकि के पात हुँ तऽ ओहि ओहि दिन तऽ ज्यादातऽ शुद्ध मानल जाइत छै पुरनकाके पात पर मुदा नहि रहैत छै तऽ की करतै केरे के पात पर ओही पर करै छै करै छै हँ प्रसाद पेना कऽ अपन आर्घ देलाके बाद सभगोटे धियापुता सब गेल बैठेलक अपन अपन हँ कत मे ह कन्तरी मे दही पौने रहे छै आ सब अरिपन पर आयल तऽ सब के अन्दर मे अरिपन पार क फेर चावल या तऽ धान जे सब रहल देब के से अन्दर मे यानि अच्छत दऽ कऽ तहन ओहिपर देल जाइ छै ओ कन्तौरी लोटा चंगेरा जते रहै छै से सब चीज पहिले तऽ चाँद भगवान एक साइड मे पड़ाइ छथिन ऊपर मे
हुँ
आ फेर ओहिके नीचा मे जे सब पढ़ै पढ़ै छै चन कन्तरी ढकना छाँछ से सब रहै छै
ओ
हू
ठीक छै ठीक छै
से बात छै इएहसभ पूजाके तैयारी सब रहे छै आब तऽ अपन सब के कलो काटे वाला अछि
अच्छा
नहि कल तऽ एखन एगो हम एहिसँ पहिने कॉल केने छलहुं रवी भाईजी से त